हलो -हलो
हरिओम दीदी।
हलो।
हलो हरिओम दीदी, हलो हरिओम दीदी।
हलो, हरिओम दीदी।
हरिओम, हरिओम, ठीक आहियो?
ठीकु आयो? हां, बढ़िया बढ़िया
बढ़िया।
तां ॿुधायो? हा।
हा?
तां काथे रहंदा आहियो?
असां एमपी या आहियूं।
एमपीए में काथे? एमपीए में
जबलपुर में।
अच्छा, जबलपुर जा आहियो, अच्छा हा हा, अच्छा। हा बढ़िया आहे सभ हिते, तां ॿुधायो? हां असां रीवा, एमपी
अच्छा रीवा आयो, ॿियो, रीवा शहर कीअं बढ़िया?
हा बढ़िया, अचो घुमी वञो। रीवा, थपस हा
असांयां बि हीक रवंदां आहिन, कटनीय पाड़ेया उते। लॾे हली
जबलपुर त, पास में एन।
हा पासे एन, असांए हुते घर वांगुर रिश्तो हूंदो ओ। अच्छा, रीवा में, रीवा म जबलपुर में।
तमे
अच्छा, काथे, जबलपुर में काथे?
हा, तां केङिए, हां। हा, शांति लाए
अच्छ, असां ॿि ईअंई शहर में आहियूं
अच्छा, शहर में अच्छा बियो, हा ॿियो सभ ठीक आ तां खे कहिखे कंदा आहियो, यानी कंहिंखे पूजींदा आहियो?
हरे माधव
हरे माधव
तां? हलो
साम
तांभी हरे माधव
न न, असां वाहेगुरूअ खे ह हां हा राधा स्वामी न, अमृतवेले अमृतवेेले वारा हा गुरु नानक ते असां
हा हा
असां वरी उते जोड़ियई मालिक, त वरी उते जुड़जी वियास
ठीक आ न, जिथे जुड़जे गुरू गुूरु आ हुजण घुरजे बस, जिथे बि जुड़जे उओ बि गुरू ते
सभिन में न
हा, गुरू त हिक ई आ न वॾो मतलब, बाक़ी नाला अनेक एन।
गुरू नानक ई आहे
हा, मेन त उई आ न गुरू नानक हा
उन सां जुङनो हो, त जुड़जी वयासी।
ठीक आ न सुठो आ न पाण गुरु नानक सां असाबि मां ॿि वेंदी आहियां गुर गुरद्वारे मां बि जुड़्यल आहियां ग्रुप में, गुररुद्वारे में कीर्तन वीर्तन में अमृत वेलो वया चालीहे ॾीह व्यास सुखमनी जो पाठ हुयो चालीह ॾीह त चालीह ॾींहं वयासीं सुबुह जो पंजे बजे
हा असां बि गुरुद्वारे पंजाबीन सां जुड़ियल आहियां मां
हा मां बि हिंय पंजाबियन सां
पंज पंजाबिन सां मंगल ॾींहुं थींदी आ सुखमनी
हा असां ॾे विसपत विसपत ॾीह थींदी आ विसपत अऊ, असां वट विसपत अऊ विसपत अऊ आतवार
हा गुर ॿियो बि गुरु्वारो आ हुते छछर ॾींहुं, शनिवार ॾींह थीदो आ।
अच्छा असांजे शहर में अलॻि अलॻि थींदा आहिनि जीअं विस्पत मंगल ईअं, ऐं हिते बाक़ी असांजे रांझी में ईअं रांझि में असां इते इतवार अऊं मतलब विस्पत थींदो आ
अच्छा रांझीअ, तहां रांझी में रहंदा आहियो छा?
हा
अच्छा रांझी में मुंहिंजो भाणेजो रहंदो तव। रांझी मे गवर्मेंट जॉब में आह गन फैक्ट्री न, हा ॿियो सभु बढ़िया आहे।
हां बढ़िया बढ़िया नासतो हा ॿ आहिनि न गुड़िया अऊं गरू बबूआ।
अच्छा गुड़िया अथव, नंढा अथव वॾा अथव? नंढा अथव, वॾा अथव? ॿार, हैलो नंढा अथव वॾा अथव ॿार?
हा गुड़िया कॉलेज में आह। आऊं बबू ॾह में आह ॾहें में आ।
अच्छा ॾहें में अथव
अऊं हुन अऊ गुड़िया हुन में आह कॉलेज में। असांखे शॉप
हा न तव्हांज बैकरी अच्छा
हां
हा मुंहिंजो भाणेजो उते ई रहंदो आहे न। उते ई रहंदो आह रांची में, हा गवरमेंट जॉब तस हुनजी, गन फैक्ट्रीअ में उते ई रहंदो आहे हो, हा फैक्ट्रीअ में तस। हेठि हा हा रांझीअ में ई आह न ईहा फैक्ट्री? हे भाणेजो आह मुंहिंजो यानी उह त असां हुते यानी जात मोथ जो आह मोथ सरनेम हुनजी थन शिवना हा मोठ मां आयो आह उहो। छो कि गवर्मेंट जॉब थस न, हा मो हुते जबलपुर में मिली अथसि हुनखे, त शादी शुदा आहे उहो बि ॿियो उते ई रहंदो आहे हाणे, जबलपुर में ई
अच्छा अच्छा अच्छा।
हा, ऐं मुंहिंजी गुड़िया भी आह जबलपुर में। ऊअ वरी शांती नगर में आह। ह मां वरी रांझीअ में हो ना आहे, टी न शुक्ला हॉस्पिटल।
हा हा हा।
हा त उते मुंहिंजो हाणे ऑपरेशन थियो न हाणे
अच्छा, छा जो?
हा हा हाणे ई वेंदो आ ॾह ॾींहं थिया आहिनि।
अच्छा हाणे ई थियो थव?
ॿियो पंद्रहां ॾींहं थिया आहिनि हाणे ई आई हुअमि जबलपुर में।
अच्छा
हा तिअं हिमांशु शुक्ला आहे न
हा हा
हिमांशु शुक्ला उनजो, उनजो ई हा ट्रीटमेंट उनजो ई हलंदो आहे मुंहिंजो। ॿिनि सालनि खां हले पियो। हाणे वरी, हाणे ऑपरेशन करायो हो न
अच्छा
त उते ई मा री यो आहे जबल हा हा ठीकु आहे बसि केयर करणी आ, हा तबियत बि ठीकु आ केयर करिणी आहे बसि।
त करणी पवंदव हा
हा, केर वरी?
हा, अच्छा छाजो अखिनि जो करायव?
हा अखि जो करायो आ न। रेटीना जो ऑपरेशन थियो आ न मुंहिंजो हा। हा हा, शुक्ला आहे, हिमांशु शुक्ला। हा हिमांशू शुक्ला हा त हुन खां ई करायो आ।
हा, मुंहिंजी मम्मीअ भी हुन करे, हा मुंहिंजी मम्
डॉक्टर सां अच्छा।
हा
तां तव्हांजा उ साहुरा हूंदव न जबलपुर में पेका?
मुंहिंजा पेका ऐं साहुरा सावरा। पेका कटनीअ।
अच्छा कटनी में तव, कटनी जबल पुर, रीवा सभु मिल्यल ई आ न सतना। मुंहिंजा पेका सतना में बि आहे, नागोद में बि आहे मुंहिंजा पेका ठीक आ, हा सत् ना में हिकु भाॼाई रहंदी आ, हिकु भाॼाई होॾे नागोद में रहंदी
अच्छा
सतना बि वञण थींदो ई रहंदो आ, हा। ह
ॿियो ॿुधायो?
ॿियो, हा ॿियो सभु ठीकु?
ॿियो सभु बढ़िया आहे।
कर विना
हा हा सभ बढ़िया।
न न हरे हंधि इयं हा न असां वरी घटि ई कटनीअ में घटि ई अची सघनि हा हा कटनी घट
फ्रो फंक्शन थींदा आहिनि त वेंदी आहियां, अच्छा तव्हांजा परते थी वियो न ॾाढो। फंक्शननि में वेंदा आहियूं न, असांजे फंक्शन थींदा आहिनि।
हा हा रीवा में ईंदा आहिनि त वेंदा आहियूं, असां बि रीवा वेंदा आहिनि जॾहिं साईं जन, हा तॾहिं ईंदा आहिनि। बाक़ी हीअं न, कटनीअ घटि यानी।
अच्छा, घटि वेंदा आहियो।
कटनी असां जो, घटि वञणु थींदो आ।
हा।
हरे कॾहिं मां न वई आहियां, कटनीअ में हरे माधव जो कॾहिं बि न ॾिठो हा थी वियो ना नाश्तो नाश्तो थी वियो, मंझंदि जो बि चढ़ी वई आ। मां हा न मां न कंदी आहियां न, मूंखे ऑपरेशन ऑपरेशन थियल आ। त मां त न कंदी आहियां कुछ बि।
त केरु कंदो तव?
त गुड़ गुड़िया रहियल आ न, जबलपुर वारी हिते ई।
अच्छा रहियल अथव?
उहा रहियल आह, उ ॿई भेनरियूं कनि थियूं रोटी वोटी सभु। हिकिड़ी इंगेजमेंट थी वई अथसि हुनजी। हाणे ई थी, अथसि जून में थी आह। हा बबू न आहे। ॿ गुड़ियाऊं आहिनि। त हाणे हुनजी अमरावतीअ में थी। अथसि जून में ह असां हाणे ई जुड़िया छोकी असांजी ॾेराणी आह न
हा हा
त उहा जुड़ियल अथव ॾाढी पर चवंदी हुई चवंदी हुई भाभी जुड़ो जुड़ो त हा हा हा हा हुनजी भेनरियूं ऐं हुनजा वरी नानाणा हा हा न आहे त कटनीअ जी न।
हा कटनी इहा मतलब री रीवा में परिणियल अथव न?
रीवा में शादी थियल अथसि न हा सुंदरानी परिवार में
अच्छा
कशिश चवंदा आहियुसि हुतां दीपा नालो तस। सुञाणींदा आहियोसि? हा दीपा दीपा नालो अथसि उतां जो। हा हितां त सुंदरानी फैमिली में आह।
अच्छा सुंदराणी फैमिली मां तव्हांं जी ॾेराणी अथव मतलबु सॻी।
पहल विचु हा मुंहिंजी सॻी न आहे, आहे कज़न पर हाणे ज्यादा आहे, हुन सां मुंहिंजो।
अच्छा अच्छा त कज़न त तव्हांजी सरनेमु हिक ई हूंदव न कज़न में
हा हा उहा ई आहे न सुंदरानी आहे न असांजे सरनेमु। हां सुंदरानी सरनेमु आ। उहे हुन जी भेनरियूं वेनरियूं सभु जुड़ियल अथसि नानाणा।
अच्छा कॾो को मतलबु हले तो मतलबु इहो ऐपु?
हा इहो ॾाढनि ॾींहंनि त चए पई भाभी और जुड़ो जुड़ो त जेसि ताईं असां समुझूं न।
सही ॻाल्हि आहे आ पोइ पैसा वैसा आया अथव तव्हां वटि न।
न त मां त ॿुधायां थी न, हाणे जुड़ी आहियां। न त चारि पंज कॉल थिया हूंदा, बसि ज्यादा न हा वरी मां खणा बि न हिन मोबाइल हीअ त हाणे मुंहिंजी गुड़िया लॻाए ॾिनई तॾहिं मां ॻाल्हायो बाक़ी त मां त खणा ई न पई। न त मां हाणे कान ॾिसी सघ मोबाइल वोबाइल थोरी ॾिसी सघां थी। ऑपरेशन जो त मां नथी छो थी हू कयां पर हाणे लॻाए ॾिनई पर हाणे फोन कई मुंहिंजी ॾेराणीअ तव्हां ॻाल्हाया छो था।
उहो आ। अॼु वरी सर्वे जी दिक़त हुई ऐं नेटवर्क दिक़त करे पियो न हाणे कंहिंसां ॻाल्हायुमि त, ॾाढो दिक़त करे पयो विच विच में बंद थी पियो। हो छत्तीसगढ़ जा हुया, हा! जेन्स हुया। ॻाल्हाइनि पया स स ताईं राधा स्वामी हुया, सुठो ॻाल्हाइण पया बढ़िया। सतसंग चए पोइ के
अच्छा
हा
केतरो ॻाल्हायो तव? तांहा केतिरा कॉल कयां तव?
मां ॻाल्हाए वरता आहिन पंद्रहं काॅल, पंद्रहं- पंद्रहं काॅल करे वरिता आहिन।
अच्छा प हा त प
मां तेरहां काॅल कयां आया आहिन, अऊं ॿ कया आहिन।
त कॾह
हा मूंखे थी विया मतलबु, ॿ ॾींहुं थी विया आहिन, ॿ ॾींहुं ॿ ॾींहुं।
अच्छा- अच्छा! और तां
सुमिर ॾीं वरि मोबाइल ख़राब थी वई, त ॿ ॾींहं वरि बंद पई। ॿ ॾीयं ठहणु वई त, पर बंद हुई। ठीकु आ, हलो। हलो? हलो- हलो? हाॅ हा, ठीकु हलो? हलो -हलो? होदा जके तू चुप रे, चुप- चुप कटे जी वई आ, कट जी वई, कित्थे कट? न थो अचे आवाज न, कट।